हेलो
हँ की हालचाल
ठीक छै प्रणाम
खूब खुश रहू आओर की सब होय छै अहाँके मिथिला पेंटिंग केहन चलि रहल रहल यऽ
बस अखन तऽ चलि रहल छै कनि टाइम नय भेटै छै तऽ नय जादा टाइम दऽ पबै छीयै।
लेकिन सही चलि रहल यइ अहाँके बुक निकलल अछि ने दी
मैथिलीमे स्वर्गक सीढ़ी मिथिला नाम छै किताबके
अच्छा स्वर्गक सीढ़ी अच्छा बढियाँ
हँ आब कनी कनिएं दिन पहिने नय ओ अमेजोन पर नय छै ओ हम दऽ सकै छी डायरेक्ट ओ एखने प्रकाशित भेलैये आ कमे दिन पहिले विमोचनो भेलै
अच्छा तऽ ई केते को मतलब कते नम्बर बला ई बुक कैटा भऽ गेल अहाॅंके
अपन हमर तेसर बुक अछि।
अच्छा
ओना साझा संग्रह तऽ कैटा छै।
हुँ हुँ
हुँ आ मि मिथिले पेन्टिंगमे अहाँके हाथ बड्ड नीक यऽ ओहिमे आओर ट्राइ करू आगू
हँ हम वएह सोचि रहल छीयै अखन एकटा साड़ी पर स्टार्ट केलियै आब ओकरा देखै छियै फिनिश कऽ के
ओ उहे बढ़ियाँ ओहिमे स्कोप भेटत बहुत नीक छै आइ काल्हि तऽ मिथिला पेन्टिंगसँ बड्ड चीज आगू बढ़ि गेल छै ने लोकसभ रंग बिरंग के दुपट्टा साड़ी धोती हर चीज पर भऽ रहल छै। हर चीज क उंम्म जते भी मने कोनो चीज बनाउ तऽ ओ एगो आकर्षके लागै छै ततेक नीक होइ छै मिथिला पेन्टिंग के ओहिमे जते हाथ मजबूत हैत तऽ बढ़ियाँ हैत आओर ओ सिखाओ सकै छी स्कूलो सब मे
हुँ तऽ अहाँके हुए कोनो जान पहचान तऽ अहाँ बतायब हमरा फेर
हँ जरूर आओर एनजीयो सबके अंदर ओ हम चाहैत रहै छीयै न जे ओकर कैंप लागै तऽ चाहैत रहै छीयै जे ओहियो मे केओ जा कऽ सीखबय वला बढ़ियाँ रहितै तऽ से लेकिन वैह छै एखनो विद्यांजली सब के तरफ सँ किछु अथी मानदेय नय भेटै छै। तै दुवारे हम अहाँके नय जोड़ैत रहै छी बेसी
अच्छा अच्छा
हुँ।
हू।
ओर कहियौ कि हाल चाल छै
ठीक छै।
रहल छी एखन कि करै छलहुँ
वस एखन अब बच्चा सभके स्कुल भेज कऽ आब खाना के तैयारी
ह उएह गेली सुते समय जाइ छै ने लोक सभके जे
हँ गाव सभ ह एरकच के पात आयल छले तऽ वएह बनबै छीयै एखन
अरे वाह एरिकंचन तऽ सभसे बढ़िया अपन मिथिला के व्यंजन अछि
ह तऽ वेह बना रहल छीयै अपना सभके
रहै छी जल्दी अपन सभ गाम मे तऽ हर थोड़े दिन पर लोको बनेल कऽ
हँ एकदम तऽ बाहर सभ मे त भेटनाइयो मुश्किल होइ छै भेटल है तऽ हम कहलियै तऽ हमरा अमृत भेट।
संजोग से कहियो ह देखा गेल तो लऽ लिअ लय टा लिअ से होइ छै आ लेकिन छै कऽ बच बच्चा सभ नहि खाए चाहैत रहल हमरा सभ के तऽ ओ प्राण छी लेकिन बच्चा सभ आइ काल्हि के चीज चाही नया नया बच्चा सभ पर हाई तऽ अच्छा।
ह तऽ बच्चा सभ खा लय या
बढ़िआ छै बहुत बच्चा होइ छै ए ने बहुत खाली ओकरा आलुए टा नीक लागल
ह से तऽ छैहिये
आ कतेक बच्चा सभ हमर एकटा सङ्गी छै ना ओकर बच्चा सभ करलो सभ खूब मोन सँ खाइ जाइत छै हँ आ हमर बौआ के हम चठेल बनेने छलियै यो तऽ कहै छै ई कथी छी करैला छियै ने ले नहि करैले के भाय छियै ई चठेल। कहै छै कि नहि तीत तीत वला चीज हमरा किया देलहूँ हम कहलियाई अरे खाय क देखहीन इहो नहि छै तीत नीके छै कहे छै छी करेला नहि तित। तीत कहलिये हैं नहि छै तीत ई देखे मे करेला सनक छिय छियै लेकिन चठेल खा कऽ देखू तऽ खेलकै फेर बढ़िआ सँ लेकिन पहिले देख कऽ हम कह लऽ आलू खानी चाहै छियै तऽ सभ ने नया नया चीज खु जठिन बढ़िया होइ छै खा कऽ देखियौ ठीक हमरा देख कऽ जेना लालच छथि चठेल मने अपन सभ दिस कऽ कुन्दरू कोनो भी चीज। तऽ हमरा अपना सभ दिशका जे चीज होय छै जे बड मोन से लोक सभ खाय ओ द किएकि एते एवलेबल नहि रहै ने लत्ती फत्ती सभके रहल नहि
हू हू।
ओ सभ चीज बड नीके लागैत होया
हँ हमरा सभ के तऽ नीक लगैत छै आब धिया पुता के सोचि कऽ कनि भऽ जाइत छै कि बनाउ कि
गाम के जेना कुमहरौरी छै त हमरा हयत जे हर दिन एक दिन बाद कुम्रौरी बनाय लिये एते नीक लगैया।
हँ कुमरौरी मुरौरी ही
तऽ खाइब त बीच क आ कुमरो उरी लऽ कहत किया दो दै छै सब के सब रंग पसन्द अबै छै आ ओहिठाम छोले भट्ट तऽ सब खा जेतै बड्ड नीक लाग
बाहरक छै तऽ आर नीक लगतै केहनो खराब बनेल केने होय आ अपन सबदिस त स्वादे अलगे होइ छलै कोनो भी सब्जी गाछ तऽ सं जे फड़ै न तऽ ओकरा अलग तुरत तोड़ू तुरत बनाउ हं तऽ ओकर स्वाद आऔर अलग होय आब तऽ किनुआ चीज सब मे त पता नहि ओतेक नीक तऽ नहिए रहैत छै तहन तऽ अपन मोनके लोक कहुना शान्त कऽ लैए।
सही बात
आ अरिकंचनके अलावा कीसब पसन्द यए बौआ सबके?
अरिकंज के अलावा मे तीशी सजमनि खा लै या दुनू बच्चा ओय के बाद त गाँंवबला अथी मे जेना बथुआ के साग बनेलहुं।
हँ साग तऽ कनि मनी खा लै छै हमरो बच्चा सब। दालि तालिमे दऽ कऽ बना देलहुँ तहन भूजल साग नहि खाय चाहतै आ दालिमे देल छै तऽ खा लेलक। आओर
हूं
आ मिथिला पेन्टिंग कैनवाससब किछो बनेलियै हँ?
हेलो
हँ
कथी कहलियैन हं दी अहां
कैनवास हं कैनवास सब किछो बनेलियै हँ से पुछलहुँ?
कैनवास पर अखन नै बनेलियै एकटा तऽ बनेने रहियै राधा कृष्ण के होली वाला
हूं
आ ओके बाद अखन नहि बनेलियै अखन वएहा साड़ी बना रहल छी एकटा दिवाल पर मे पेंटिंग कर रहल छी
हँ हं देखने रही
मेन गेट वला त वएह दूटा चीज एखन साड़ी वाला कम्प्लीट करऽ के सोचि रहल छी
हूं
ओ जते जल्दी कम्प्लीट भऽ जायत कैनवास वला पर एकटा अथी सलौं हं मंगेलियै कैनवास अ अथी मे अ की कहै छै बल्क मे
हूँ
ओहिपर बनेबै आब टाइम कनि भेटतै न
छ तऽ कत पेज भ गेलियै ओकर जे पैघ सनक सेम साइज क
हँ
अच्छा अच्छा
हम कएोटा बनायब हमरा देखैब। कत बढ़िया तऽ हम छी हाथ बड सादन अछी। पानी छै मिथिला पेन्टिङगमे टाइम बड लागै छै। पटवारी काज छै ने ओत ह इज्जत के काज छै। बहुत ज्यादा बारी छै लाइन ड्र केनाइ तऽ बड़ भ जाइ छै मेहनत के काज लेकिन सुन्दरो बड़ लागैत छै किछ। किछो चीज कतहु देखियौ कि मुन जेना जेना लागत मुन रहै छय कि जाति रहते बुढ मे
मिथिला पेंटिग लहठी पर मे ततेक चल अछि
हूँ हूँ कोनो चीज छुटल नहि छै तऽ जूता इ चप्पल सभ पर बड़ रंग के छै ह चाभी के कीड जे होइ छै। ओ माँ बहुत रंग के छै छोटकी छोटकी र्पस सभ त एते सुंदर सुंदर रहै ऐह मन होइ छै एके गो होइत कोन ली से नहि समझ आयत एके रंग रहत तैयो हैत जे इहो निक छी इहो नीक छै।
ह डिजाइन डिजाइन सभमे अलग अलग कऽ दियौ ने तऽ सभटा बोत बढ़िया हैत
साड़ी सभ देखियौ महग बड बढ़ गेल हाथ कऽ पेंटिंग छियै तऽ ओते मेहतना न लागै छै मजदूर कोअष्ट के बनबा बनेनिहार कऽ जे टाइम जाइ छै से हुॅ ओहि सभ महग लागै छै लेकिन सच ओते तऽ महग नहि छै कियकि रंगो महगे छै हैं ह आ बनवे मे बड टाइम लगे छै बहुत गोटा मिल कऽ एखक महीना मे एगो पेंटिंग बनइ छै।
जे हैड पेंटिग जे होय छै ने ओनहो हाथ सँ जे हैड पेंटेड रहत वो अनाहवो महगा होई छै
ह कोनो प्रोडक्ट अगर हैगमेट लियो अहाॅ तो अहाॅ के नोरमल मशीन वला आ मशीन से बनल बला के कॉस्टन जे हाथ से बनल रहै तकर कॉस्ट मे बहुत डिफरेस होइ छै
ज अहै छै ताहि दुआरे लागै छैय एक सङ्गे ककरो मने किन काल जे मग छै ओकरा एना अलग कऽ देख देखबै ने जे कतेक मेहनतसँ बनलै ह कते दिन लागल हेतइ बनैय मे तऽ जुड़ब ई लागत जे तहन कमाई कि भेल हेतै किछु नहि
किछ नहि हम।
ह बड़ मेहनत छै कियै कि हमहु एक दुटा पेटिग कनी मनी बने छियै ने तऽ टाइम बुझे छियै कतेक लागत। आ ओहिमे कार्बन कॉपी नहि रहै छै कि कोनो छापि देलकऽ लोको कि जाहि अहॉ ओहि समयमे मन मात्र टारेत चलिए गेल लोक अपन बेचल गेल तऽ एकरगा हे बॉर्डर मे दऽ देलक फेर एको गो मन मे आबि गेल तऽ इक छै।
ओ
बहुत नीक मने कते गोटा के ततेक सफैयत छै हाथ मे बड़ प्रैक्टिस लागल हेत फेर से सोचबै बाप रे कतेक मेहनत केने हेतै
ओ सब प्रैक्टिस केँ चीज छै जतेक अहाँ प्रैक्टिस करबै ओतेक अहाँकेँ हथ साफ हैत
हुँ
आओर अहाँकेँ तऽ कूकिंगो केँ बहुत शौख है खाना पीना बनबऽ केँ सेहो अहाँकेँ शौख छै
हँ हमरा ई रहैया किछ नया करैत रही खन ई तऽ खन ई टाइम एको मिनट केना लोकसभ बैस कऽ रहै छै से हमरा नय होइत रहैय मानि लियऽ सुति गेलहु या बीमार छी तऽ फेर अलग बात होइ छै मने बीमार छी अनकॉन्सस छी सुति गेलहुँ तऽ अहाँ तऽ किछ नय कैय पायब लेकिन जागल रहब तऽ हमरा हैत जे या तऽ लिख ली या किछ नय किछ मने कोनो कहानिये पैढ़ ली। किताब पढ़ैकेँ सेहो हमरा बड्ड शौख यऽ छोटेसँ। तऽ कोनो आन राइटर कऽ पढ़लहुॅं मने ई नया छै चीज बुझय कऽ बहुत जेना जिज्ञासा रहेय यऽ से नया चीज नायाब। आइ काइल जे नया मने एतेक टूल्स आइब गेल छै मोबाइलेमे या किछो ओहोसभ जानय कऽ हमरा खूबे शौक रहै य ईसभ चिज सँ अपडेट रहय केँ चाही। पता हेबाक चाही की चईल रहल छै हरेक एक चीज मे जुड़ैत रहलहुँ नहियो ओकर मने अपना ओतेक जरूरी बुझाएल जे ई हँ जुड़ी तयो वैह सीखैये दुआरे आओर कनि कोनो कोनो चीजमे जुड़ैत रहलौ नया चीज करैक हमरा बड्ड सौख। जे एखन किछ नऽ किछ नया किछु नै किछ क्रियेटिव करैत रहैय छिये सोचियौ नऽ हमसभ तऽ तैयो किछ नय कऽ पबैय छियै पहिले जमाना मऽ कते गाम सभ मऽ दादीसभ गीतहाइर ओतबे ततबे लुइर अबैत रहै छले ततबे खाना बनाबे
हँ हर चीज मे घरो पहिले तो कढ़ाई बुनाई केँ तऽ
ह हाथक तऽ उं अथि सब फोटो तऽ बनाबथिन माँ सब फोटोए कऽ नऽ राखल छैन कैय टा
हुँ
हनुमान जी बनायल तऽ सीताजी बनायल से एते नीक ओ पता नय की कढ़ाय ई सब कऽ नाम सब कहै ओते ते बढ़िया आई
पहिले अपना सब कऽ जे दुसुत्ति होइ छलै से आब देखै छियै काम थाक कढ़ाइ कहै छै ओकरा।
नय कंठक अलग होइ छै दूसु
ओ टाइप वैह भेलै वैह टाइप ओहने रहे छै नऽ ओकर डिजाइन देखे मऽ ओहने लगैत रहे छै।
नय नय बड्ड फर्क छै कंठा सिम्पल छै कंठा नऽ एना कऽ अन्दर कऽ स्टीच पैघ आ ऊपर मे छोट छोट स्टीच सीधा एना - एना - एना - एना ऊपर नीचा - ऊपर नीचा कऽ दै छै सुई सँ तऽ ओहि सँ धागा सँ ओ डिजाइन बैन जाय छै कतहु देखाय छै कतहु नय देखाय छै तेना हाइड भऽ गेल। छिप गेल कतौ आ कतहु ऊपर देखाय छै एकदम सिम्पल छै कंठा डिजाइन बनायल रहत ओहिपर अहाँ कोनो कोनो धागा अलग धागा या सेमो धागासँ डिजाइन सीधा ऊपर निचाँ सुई करियओ बैन जैत आ अपन सभ कऽ जे ओहि रहै सिन्धी सिलाइ छै से सभसँ टफ छलै बड्ड भारी छै ओ सिंधी सिलाई तऽ बाप रे ओहिमे एतेक डिजाइन अपने आप करू तऽ ओ जेना कए बेर ताग घुमेतै से बिसरा जाइ छिये हम सिखने छी लेकिन वैह अखैन जे कहतैय कियो तुरतमे नय बतैय पयबै।